हेलो हँ की हाल चाल?
हूँ सब नीक छै। अपन कहूँ?
ठीक ठीक छै
भोजन पानी भऽ गेल?
भागल
की की बनल रहै?
अखन तऽ सब्जी रोटी अहाँके बनल छलै।
हूँ
आओर बताबू।
हम किछु दिनसँ मने देख रहल छियै जे गाँवमे लोक सभ धार्मिक मान्यताके लऽ कऽ लड़ि रहल छै ने।
हँ हँ हमरो गाममे देख रहल छी हँ, आबैत। हँ, मर देवता दऽब। सेहो आहऽके हमर पैघ, ई सेहो सभ भऽ रहल छै आइ काल्हि।
हँ मतलब, हमर रीति रिवाज असली छै। कोइ कहै छथि तऽ हमर मोनमे प्रश्न उठल कि मतलब धार्मि धार्मि मान्यता माने की होइ छै
वही तऽ धार्मिक मानता अहाँके जेना मतलब भऽ गेलै बाप दादा से चलि आबि रहल छै तकरे भेलै
अहाँके विश्वास जे पूजा पाठ व्रत त्योहार त नियम कानून पर य इ हमरा सबके जीवन के ढंग सिखाबे हिया
हू ठीके कहलौ मुद्दा मने देखी किछो लोक कहैत छै जे सोमके दिन बाल नहि कटाबू शनिके दिन तेल नहि खरीदै बिलाड़ी रास्ता काटै तऽ अशुभ छै ई सबके धार्मिक मानता छै कि अन्धविश्वास
नहि नहि ई सब ठीक कहल गेलैय अहाँके
हूँ
ईसभ अन्धविश्वास मतलब ठीक छै मतलब बहुत अन्धविश्वास भी मानै छै बहुत ब बहुत मानबो करै छै एकरा सेहो बात है सबके माने पर छै अपना अपना
हमर तऽ दादी मने कहैत रहथि जे मान्यता मोनके शान्ति दैत छै
हँ हँ सही कहै छै सही कहै छै
आ दोसरके दुःख नहि दै छै ओ धर्म छियै आ जेना सत्य बोलू दया करू चोरी नहि करू तऽ ई सब मान्यता सब धर्ममे छै
हँ हँ चोरी नहि करू अहाँके ई सब मानता सब धर्म छै से अहाँ के बिलकुल इनका मैथिलीमे कहैबे छै ने ओ पोती पीढ़ी पीढ़ी जग माहूँ पंडित भेल नहि क केओ ढाई आखिरमे प्रेम का पढ़ोसँ पंडित होइ ई कहल जाय छै अहां के मिथिला मे त क
हमर गाममे छठि पाबनि कतेक नीक मानल जाइ छै मने नदी किनारे सब एक रंग राजा रंक एक घाट पर सूर्य के अर्घ प्राकृतिक ओ जे ई मान्यता समानताः सिखाबै छै
आ ह प्राकृतिक पूजा भली मान ता भेल अहाँके उगते हुए सूरज के पूजा होइ छै डूबते हुए सूरज के पूजा होइ छै अहाँके
बात ठीके कहै छियै अहाँके
ह मने छठि तऽ लोक धर्म छियै ने एहिमे नहि तऽ ब्राह्मण चाही ने मन्दिर
ना मन्दिर खाली अहाँके सरधा आओर सुध सु हँ श्रद्धालु होयके चाही अहाँके सुर्य जल मिट्टी जे जीवन दै छै यहाँके हुनका पूजु पूजा करु ई वैज्ञानिक मान ता सेहो छै सुबह के धूप में विटामिन डी भेटे छै अहाँ के
हँ बा मुद्दा किछो मानता हँ हँ कहू
हँ मने मुद्दा किछु मान्यता डरसँ बनल छै कि जेना भूत प्रेतके डर ग्रह नक्षत्रके डर मने लोक पण्डीजीके की हजारो रुपैआ दै छै शान्ति पाठ लेल
हँ हँ आ इहो सही बात छै अहाँ कहि रहल छियै अड्डा आ व्यापार सबसे पुराना व्यापार छै यहां के देखू असली धर्म आ भय छै अहांके
हूं
गीत मे कृष्ण कहै छै छथि अहाँके न भक्ति न प्राण हमर भक्ति के कखनो नाश नहि होय छै अहाँके तखन ग्रह नक्षत्र अहाँ सब इहो ठीक रहै छै अहाँके हमर भक्त की अहाँ जे करबै तऽ भगवान कुष्ण सेहो कहै छथिन
हॅं तऽ मिथिलामे स सहसे पूजा दीना भद्री विषहरी ईसभ तऽ लोक देवता छथिन न
हँ हॅं आओर से अलग अलग अहाके लोक मोन मे बसल छै अहाँ के एकरा मानब उचित छै मानबाके उचित छै
ब्राहमण धर्म सँ अलग‌ मने मुद्दा लोग मोन बसल तऽ इ एकरा मानब उचित ह ओकरा
हँ हॅं धर्म खाली वेद पुरान नहि यहाँ लोक धर्म होय छै अहाँके जे जनता के मोन से निकलि गेल सलहेश गरीब के रक्षक दिना भद्री भाय के प्रेम पीसा हारी नारी शक्ति ई सब मानव के मूल्य के देवता रूप में छै यहा
हूँ आ ओहेमे देखू ने समा केचुहा जे भाय बहिनके प्रेमके पाबनि हय छै तऽ माटिके हँ हँ
खेत के मिट्टी नदी के पानि हँ हँ नदी के के पानि सब मिला के अहां के पूजा ई पर्यावरण धर्म छै अहां के
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल हँ हमरसभ तऽ पबनि कृषिसँ जुड़ल छै ने मने जूड़ी शीतल से नवान मधुश्रणीमे साँपके पूजा कि कतय साँप खेतमे मुससँ बचैत छै ई परम परिस्थितिके मान्यता छै ने अन्धविश्वास नहि छै ईसभ
हँ
ह
मूर्ति पूजा अहाँके पत्थरमे भगवान कतेकसँ मानू तऽ अहाँके पथरो मे भगवान छै अहाँके से बात छै अहाँके
ह मने हुनका सबके कहि हो ने कि मूर्तिसँ भगवान नही आ भगवानी लेल मूर्ति छियै तऽ जेना हम फोटो देखी के मायाके याद करै छियै ने तहिना मूर्ति ध्यानके माध्य छियै
हाँ हाँ हँ मूर्ति मूर्ति ध्यान के माध्यम छै अहाँके
हँ हँ तोरा तऽ तुलसी जी कहने छथिन ह्म ह्म
जााकि रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैनी तइनी
तैसी हँ ह हँ तो मुदा किछु लोक मृत्यु अँ मूर्तिके लेल अ लड़ी मरै छै आ मन्दिर मस्जिदके विवाद ई भगवान लड़ी चाहै छथिन
हँ हँ ई बात अहाँ ठीके कहैय छी
मनेे
राम के नाम पर लड़ाइ सेहो होइ छै अहाँके राम के मर्यादा पुरषोत्तम कहल जाय छै अहाँ के ई तऽ राम के अपमान छै अहाँके
हँ उह इएहे तो मने कबीर कहै छथिन जे पत्र पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ मने खाली पत्थर पूजाप से हरी नहीं भेट भेटये छै कर्म करू
कम करु अहाँ सही बात अहाँ कहि रहल छी
हँ
बड़ा दुःख उपवास के मान्यता के बारे मे कहब कुछ लोक कहितो छै आ शरीर के कष्ट देबा के नै चाहे छी
हुँ मने उपवास के अर्थ छै भगवान के समीप बसब है न पेटके खालीके मोनके उ भरब विज्ञापन विज्ञान सेहो कहैत छै जे हफ्तामे एक दिन उपवास शरीरके डिडॉक्स करैत छै मुद्दा दिखाब आ लेल उपवास आ दोसरके भुखले सुताबी ई पाप छै ने
हँ ई तऽ पाप ठीके कहै छी
हुँ
एगो छै दिखावा के लेल उपवास अहाँ दोसर के भूखे राखु ख ई सब पाप भेल अहाँके ई सब पाप छै अहाँके
की कहल आ मने जाति पतिके मानके सभ खतरनाक छै ई जे नीच जाति ऊच जाति ई जे छै ने इ धर्म ई सिखाबै छै आदमी कें
हँ हँ सही बात कहै छियै आहा
मने जनै छियौ कखननो नहि वेद कहै छै कि पूरा धरती ओ कहै छै कि मने पूरा धरती एक परिवार छै
हँ हाँ
मने जे सुनने छौ ने कि रविरदासके छतीस चमार रहथि आओ मुद्दा मनेइ कि मीराबाइ हुनकर शिष्या बनली
त बाइ जे जेहन कर्म करे छै ओहि हिसाब से ओकरा ओहि हिसाब से ओ जाति में देल गेल छै छै
लेकिन जोड़ै छै जे तोड़ैत नहि जाति सामाजिक बुराइ छै धार्मिक मान्यता ने
हँ से बात छै हमर सहेलियो मुसलमान छै अहाँके रोज रोजा राखै छिय हम छै हम छैठ करै छी अहाँके कखनो कखनो लोक कह टोकय टोकैत छै
हुं हँ तऽ रोज छठि दुनू संयम सिवा सिखाबै छै ने कि भूख भूखल रहिके गरीबके दर्द बुझाक आ भाषा अलग भाव एकके हे तो विद्यापति मन्दिरमे जा कऽ गीता लिखने छलए तोरा नाम बिना नहिं जीबे चाहे अल्ला कहौं की राम
हँ हँ हँ ई बात ठीके कहै छियै
गंगा जमुनीसँ संस्कृति छै समझो ठीक छै बाद मे बात करब ठीक छै ठीक ठीक